हेलो
हेलो
नमस्कार मित्र
नमस्कार न सब ठीक छै हँ कहली हम अपन गाम गेल छलौं ओतय किछु दिन बितलाके बाद हमरा फेरसँ बुझायल जे गामक जीवन सरलता प्रैक्टिकस सौन्द अपनावत आपसी सहयोग आ शान्त वातावरणक कारण सदिखन विशेष महत्व रखैत अछि।
बिल्कुल गामक जीवनक अपन अलग आनन्द होइत अछि। अहाँ। विस्तारसँ बताउ जे गाम कऽ अहाँकेँ सभसँ बेसी कि प्रसन्न आयल
गाम क पहुँचैत हरिहर खेत आमग बगीचा पोखरी स्वच्छ हवा आ पक्षी सभ कऽ मधुर हवाजी सुनी कऽ मन अत्यन्त प्रसन्न भए गेल।
ई वास्तव मे गाम कऽ सभसे पघ विशेषता अछि प्राकृतिक सौन्दर्य मे जीवन बहुत शान्तिपूर्ण लगैत अछि।
बिल्कूल भोर मे सूर्योदय सुन्दर दृश्य मन्द मन्द बेहद हवा आखेर दिस चाह किसान सभके देखे के बहुत आनद ब
हाँ गाम कऽ प्रत्येक दिन प्राकृतिक सुन्दर दृश्य आरम्भ होइत अछि।
बिल्कूल, गाम कऽ लोग सभ बहुत सरल मेहनती आ सहयोगी स्वभावक होय छै। सभ एक दोसरा सुख दुख मे सदिखन संग रहै छथिन।
बिल्कूल गाम ऊ गाम मे आपसी प्रेम भाईचारा आ सहयोगक भावना शहरकऽ अपेक्षा बेसी देखबा कऽ लेल भेटैत अछि।
बिल्कूल कलही हम देखैत रहिय आ जतय किसान सभ धानक खेती के तैयारी बहुत मेहनत आ लगन से कै रहल छैलय।
किसानक सभक़ँ परिश्रम कारणे देशक प्रत्येक नागरिके अन्न उपलब्ध होइत अछि।
हाँ गाम मे बच्चा सभ खुलल मैदान मे खेलैत छला आ जाहि से हुनका स्वास्थ्य अ निक मेल जोल दुनू नीक बनैत अछि।
ई बहुत नीक बात अछि खुल वातावरण बच्चा सभहक महत्वपूर्ण विकासमे सहायक होइत अछि।
ह साँझक समय सभ लोक चौपाल पर बेसी गाम कऽ विकास खेती आ सामाजिक विस्तार विषय पर चर्चा करैत छेला ह
ई परम्परा समाज मे एकता आ समझदारी बढ़बैत अछि
ह गाम मे दूध दही तरकारी आ बहुतो खाद्य सामग्री ताजा रूपमे उपलब्ध रहैत अछि।
हाँप्राकृतिक आ ताजा भोजन स्वस्थ्य लेल अत्यत लाभदायक होइत अछि।
बिल्कूल, गामक प्रत्येक त्यौहार सभ लोग मिली जुली बहुत उत्साह आ भाईचाराक संग बनबय छथिन।
ई गामकऽ संस्कृति आ परम्पर कऽ सुन्दर पहचान अछि।
बिल्कूल गाव मे मंन्दिरक घंटी पक्षी सबहक चहचहाट आ प्राकृतिक शान्त वातावरण मनके बहुत सुकून देते अछि।
बिल्कूल गामक वातावरण मानसिक शान्ति प्रदान करैत अछि।
हाॅ गाम मे पशुपालन सेहो किसान सभकेँ आयक महत्वपूर्ण साधन अछि
हाँ खेती आ पशुपालन एक दोसराकऽ पूर कऽ मानल जाइत अछि
बिल्कूल गाॅंमक लोग सब परिश्रम ईमानदारी आ सादगी से जीवन बीतावैत अछि।
ई गुण सब समाज लेल प्ररणदायक अछि।
बिल्कुल, विद्यालय मे बच्चा सब मन लगाके पढ़ाइ करैत छलाह, आ शिक्षक सब सेहो समर पन से पढ़ा रहल छला
शिक्षित गाॅंमे विकसित भारतक आधार बनि सकैत अछि।
हाॅं, सरकार गाॅंमक विकास लेल सड़क बिजली स्वास्थ्य आ शिक्षाक क्षेत्र मे निरंतर काज
ई विकास गाॅंमक लोक सभक जीवन स्तर सुधरमे मे सहायक अछि।
हाॅं हमरा लगैत अछि जे गामक प्राकृतिक संपदाक संरक्षण करनाइ अत्यंत आवश्यक अछि।
बिल्कुल बिल्कुल प्राकृतिक संरक्षण भविष्यक लेल अनिवार्य अछि।
हाॅं स्वच्छ गाम स्वस्थ समाजक आधार होइत अछि।
ई बात पूर्ण रूप स सहि अछि।
प्रत्येक नागरिक के अपन गाॅंमक विकास मे योगदान देबाक चाही।
हम अपन गाम मे वृक्षारोपण आ स्वच्छ अधिनियम मे भाग लेबाक निर्णय
लेने छी।
ई बहुत सराहनीय विचार।
हम अपन मित्र सबके सेहो गामक विकास लेल प्रेरित करब।
हँ इस समाज मे सकारात्मक परिवर्तन आन
आजुक चर्चा हमरा गामक जीवनक वास्तविक महत्व फेरसँ बुझबा लेल भेटल।
हँ हमरो बहुत आनंद भेल गाम वास्तव मे भारतीय संस्कृतिक आत्मा
गामक हरियर वातावरण स्वच्छ हवा आ अपनापन जीवन के सुख खद बना देैत अछि।
बिल्कुल गामक शान्त वातावरण मानसिक शान्ति प्रदान करैत अछि।
हमरा अपन गाम पर बहुत गर्व अछि।
बिल्कुल ई प्रत्येक व्यक्ति भावना होयबाक चाही।
ऐं जे गाम विकसित होयत ते सम्पूर्ण देशक विकास ओरा तेजी होयत।
बिल्कुल भारतक वास्तविक शक्ति ओकर गाम सबमे बसैत अछि।
अगिला छुट्टी मे फेर गाम जायबाक योजना बनायब।
बहुत नीक गामक यात्रा सदिखन मन के ताजगी देैत अछि।
आशा करैत छी जे भारतक प्रत्येक गाम शिक्षित स्वच्छ समृद्धि। आत्मनिर्भर आ खुशहाल बनत आ गामक विकास संपूर्ण राष्ट्र निरंतर प्रगतिक दिशा मे आगाँ बढ़त
बिल्कुल हँ गामक जीवनक सुन्दरता आ बिश विशेषता सबक बारेमे विस्तार से बतालूं अब ई बताउ जे गाम मे रहैत समय अहाँके लोक सबक जीवनशैली परम्परा दैनिक दिनिरिया से की की सिखबा लेल भेटल।
हमरा बुझायल जे गामक लोक सब बहुत मेहनती ईमानदारी आ अनुशासित होइत अछि ओ सब भोरमे जल्दी उठी अपन दैनिक काज पररम करैत छथि अ समयक सदुपयोग करैत छथि
बिल्कुल समयक पालन आ परिश्रम गामक जीवन सबसे पेघ विशेषता मानल जाइ त अछि
हम देखलू जे किसान सबक सूर्योदय पहिने खेत दिस चली जाइत अछि आ दिन भरि कठिन परिश्रम अपन परिवार आ देश लेल उत उत्पादन करैत छथि
हँ किसान सबहक अथक मेहनत के भार तक खाद्य सुरक्षाक आधार अछि ताहि लेल हुनक सम्मान करनाइ सब नागरिकक
त गामक महिला सब सेहो बहुत परिश्रमी छथि ओसभ घरक काज बच्चा सबक देखभाल पशुपालन आ खेत तक काज मे बराबर योगदान दैत छथि
ई सही बात अछि गामक विकास मे महिला सबक योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण अछि
साझक समय गामक लोक सब एकटाम बेसी सामाजिक विषय खेती शिक्षि शिक्षा आ विकास योजना पर विचार विमर्श करैत छथि
एहि प्रकारक आपसी चर्चा गाममे एकता सहयोग आ सद्भावना बढ़बैत अछि ह
गाम मे पर्व त्यौहार सब लोक मिल के बहुत उत्साह प्रेम आ भाईचाराके संग बनबैत छथि जहिसे समाजमे अपन त्व भावना मजबूत होइत अछि
बिल्कुल, सामूहिक रूप से त्यौहार मनाबनैय भारतीय संस्कृतिक सुन्दर पहचाने अछि
हम देखलू जे गामक बच्चा सब विद्यालय जय बक संग संग खेलकूद सांस्कृति कार्यक्रम आ अन्य गतिविधि मे स उत्साह भाग लेैत छथि
ई हुनकर शारीरिक मानसिक आ सामाजिक विकास लेल बहुत आवश्यक अछि
गाम मे प्राकृतिक वातावरणक कारण हवा स्वच्छ रहैत अछि जाहि से स्वस्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ैत अछि
आ स्वच्छ वातावरण स्वच्छ जीवनक आधार होइत अछि
गामक लोक सब अतिथि सबक स्वागत बहुत आदर प्रेम आ अथवा विश्वास करैत छथिन
हू बिल्कुल सही कहलियै ई भारतीय संस्कृति महान परम्परा छै अतिथि देवो भवऽ
सरकारक प्रयास अब बहुत गाम मे सड़क बिजली इंटरनेट स्वस्थ्य केन्द्र आ विद्यालयक सुविधा निरन्तर बढ़ि रहल अछि
ई गामक विकास लेल अत्यंत शुभ संकेत अछी
हमरा लागैत अछि जे, जे आधुनिकी सुविधा आ पारम्परिक के मूल्य दोनो संग संग चलत आ ते गामक विकास औरा तेज होयत
बिलकुल संतुलित विकासे सभसे उत्तम विकास मानल जाय अछि
गाममे वृक्षरोपण स्वच्छता अभियान आ जल संरक्षण जकर कार्यक्रम नियमित रूपसँ चलबाक चाही।
बिलकुल ई सभ कार्यक्रम मे भविष्य के लेल अत्यंत लाभदायक स्वागत अइ
हमरा बुझाई अइ जे शिक्षित युवा अपन गाम कऽ विकास मे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकैत छथि
हँ युवा सभ मे सोच तकनीक आ ऊर्जा लए के गाम के आगे बढ़ा सकैत छै
प्रत्येक नागरिक के अपन गाम कऽ विद्यालय पुस्तकालय हस्पताल आ सार्वजनकिक स्थान देखभाल सहयोग देबाकऽ चाही
ह जिम्मेदार नागरिक के त पहिचान अछि
हमरा विश्वास अछि जे आत्मनिर्भर गाममे निर्भर भारत कऽ मजबूत आधार बनत
गाम कऽ प्रगति राष्ट्रक प्रगति कहल जायत अछि
हम अपन गाम कऽ विकास लेल सदखन योगदान देबाक प्रयास करब
ई बहुत प्रशंसनीय सकल्प अछि
हम अपन मित्र सभके सेहो गाम मे स्वच्छता शिक्षा आ पर्यावरण संरक्षण अभियानमे सहभागी बनबाक प्रेरणा देब
इ समाज मे सकारात्मक परिवर्तन आनत।
आजुक चर्चा हमरा गाम कऽ जीवनक समान सांस्कृतिक आ आर्थिक महत्व त गहराइ से बुझल लेल भेटल
हमरो इ चर्चासे बहुत मस्त भेटल
ई गुण प्रत्येक व्यक्ति जीवन मे होयबाक चाही।
हँ बिल्कूल हमरा आशा अछिये जे भविष्यमे भारत सभ गाम स्वच्छ शिक्षित समृद्ध हो
हमरो ई आशा अछि जे गाम कऽ विकास लेल सरकार आ समाज दुनोू सहयोग आवश्यक अछि
ह सामूहिक प्रयास से असम्भव काज सेहो सम्भव होइ सकैत अछि
हम अपन गाम कऽ संस्कृति परम्परा आ प्राकृतिक सँ चन्दाके सदिखन सम्मान करब।
ई बहुत उचित विचार छै।
दामक जीवन सरल अवश्य अछि मुदा ओहि सरल तमे वास्तविक सुख। अपना पन असन्तोष बसल अछि।
ई बात प रूपसँ सही
आजुक चर्चा हमरा गाम कऽ जीवनक वास्तविक मूल्य पेसर अनुभव करबाक अवसर भेटल।
हमरो बहुत पसन्नता भ एहन विषय पर चर्चा समाज लेलऽ प प्रेरणादायक होत छै
अगला बार। फेर नव सामाजिक आओ प्रेरणादायक विषयपर विस्तारसँ गप करब
हमरा पूरा विश्वास छै जे शिक्षित स्वच्छ आत्मनिर्भर आधुनिक सुविधा सम्पन्न अ